हेलो
हेलो जी नमस्कार
नमस्कार आइ हम पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा करल चाहो छै हमरा लागैत छै जे ई विषय आजुक समय में बहुत महत्वपूर्ण भेय भेल छै कियकि प्राकृतिक पर लगातार दबाब बढ़ि रहल छै
हँ बिल्कुल सही कहलियै पर्यावरण केवल पेड़ पौधा आ नदी नही छै बल्कि ई पूरा जीवन प्रणाली छै जहि पर मनुष्यक अस्तित्व निर्भर करैत छै
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे जखन हम जंगल नदी आ साफ हवा देखे छललु तखन जीवन बहुत संतुलित आ शान्त लागैत छल
हाँ मुदा अब प्र-प्रदूषण बनौ की कटाइ आ जलवायु परिवर्तन कारण ई संन्तुलन धीरे-धीरे बिगड़ैत रहल छै।
धीरे-धीरे बिगड़ि रहल छै हमरा लागै छै जे हम अगर हम आब ध्यान नहि देब तऽ भविष्यमे बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न भइ सकैत छै
बिल्कुल जल संकट तापमान वृद्धि आ प्राकृतिक आपदा सब एहि असन्तुलक परिणाम सकैत छै
सच कहलहुँ तो हमसब अपन दैनिक जीवनमे बहुत काज एहन करै छै जे पर्यावरणके नुकसान पहुँचाबैत छै
सही बात। प्लास्टिक अधिक उपयोग अनावश्यक बिजली खपत आ पेड़ कटाइन प्रमुख कारण सभमेसँ एक छै
हाँ सहि कहलहूँ कहली हम एक जागरूकता कार्यक्रम देखलु। जायत लोक सबके पेड़ लगाएब लेल प्रेरित कएल जाइ रहल छै
हाँ वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षक सबसे सरल आ प्रभावी। उपाय सभमेसँ एक छै
हमरा लागैत छै जे छोट-छोट प्रयास सेहो पैघ। बदलाव आनि सकैत छै
बिल्कुल बिल्कुल जे प्रत्येक व्यक्ति एकटा एकटा-एकटा पेड़ लगायब तऽ वातावरण बहुत बेहतर सकैत छै।
सच कहलूं तु साफ पानी शुद्ध हवा ओ हरियली मनुष्य्यक स्वास्थ्य लेल बहुत जरूरी छै।
हाँ पर्यावरण खराब होयबाक सीधा मानव स्वस्थ्य पर असर करैत छै
हूँ काल्हि हम सोचे छलू जे गाँवमे पहिने जागे हरियाली छल। अब होते के नहि रहल।
सही कहलियै शहरीकरण आ विक-विकासक। कारण हरित क्षेत्र लगातार कम रहल छै।
हमरा लागैत छै जे विकासके पर्यावरणमे सन्त- -तुलन बनायब नाएल बहुत आवश्यक छै।
बिल्कुल विकास जरुरी छै मुदा प्राकृतिकके नुकसान पहुँचक नहि
सच कहलूँ तऽ हम सबके आब अपन आदत बदल बाक आवश्यक छे
हाँ जैसे प्लासस्टिक कम उपयोग करैनाइ पानी बेचैन आ बिजलीके सही उपयोग करनाइ
काल्हि हम एक विचार पढ़लहुँ प्राकृतिक हमरा बिना रहि सकै छै मुदा हम प्रकृतिके बिना नहि रहि सकैत छी
ई बात बहुत गहरी छे ई हमरा सबके जिम्मेदारी एहसास कर करबेत छै
हमरा विश्वास छे जे युवा पीढ़ी जागरूक भेल गेल तऽ पर्यावरण सुरक्षित रहत
बिलकुल शिक्षा जागरूकता आ सामूहिक प्रयास से हम प्राकृतिक के बचा सकेत छी
तखन अगिला बेर हम हम जल संरक्षण प्रदूषण नियनत्रण आ रहित भविष्य पर आरो विस्तार से चर्चा करब
बिलकुल जी पर्यावरण संरक्षण में जल संरक्षण से हो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा छै क्यूंकि पीना बिना जीवन संभव नहि छै
सही कहलु तू हा कल्हि हम सोचे छलहु जे बहुत लोक पानी के बहुत आसानी से बरबाद क देल छथि मुदा ओकर असली महत्व के ने बुझेत छथि
सही कहलीये भूजल स्तर लगातार घटेत रहे छै भविष्य लेल बहुत गम्भीर संकेत छै
हमरा लागेत छै जे वर्षा पानी मे संग्रहक करबाक आदत अपनाबल जाय तऽ पानी के समसया कम भए सकेत छै
बिल्कुल तरेनटावर हार्वेस्टिंग जेक उपाय बहुत उपयोगी सकेत छै
सच कहलु तू नदी सबक प्रदूषण सेहो बहुत पेघ समस्या बनि गेल छै
हाँ औद्योगिक कचरा प्लासस्टिक कचरा नदी सब के बहुत नुकसान पहुँचा रहल छै
कल्हि हम सोचे छहलु जे अगर हम सब मिलि के सफाई अभियान चलायब तऽ स्थिति बहुत सुधारी सकेत छी
सही बात सामूहिक प्रयास से पैग बदलाव सम्भव होइत छै
हमरा लगे छै जे पर्यावरण संरक्षण केवल सका सरकारक जिम्मेदारी नही छै बल्कि प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य छै
बिलकुल जखन प्रत्येक व्यक्ति अपन भूमिका निभावत पर परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होयत
सच केलहु तो बच्चा सबके सेहो सकुल में पर्यावरण शिक्षा देल जाय तऽ भविष्य बेहतर भए सकेत छै
हा जागरूकता जतेक जल्दी शुरू होइत ओतेक प्रभावी होइत छै
कल्हि हम एक सन्देश पढ़लु धरती हमारा सबक घर छै ओकरा बचायल हमर कर्तव्य छै
ई बहुत सुन्दर विचार छै हम सब ऐही धरती पर अस्थायी निवासी छी मुद्दा जिम्मेदारी स्थायी छै
हमरा लागैत छै जे अगर हमसब प्राकृतिक संसाधन सही उपयोग करब तऽ भविष्य सुरक्षित रहत
सही कहलियै संतुलित उपयोग आ संरचन दोनो जरुरी छै
सच कलहु तू आजुक समयमे तकनीक आ प्राकृतिक दुनूक बीचे सन्तुलित बनाबल नइ चुनोती बनि गेल छै
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल विकास सङ्ग पर्यावरण संरक्षणके जोड़नाइ समयक आवश्यक छै
काल्हि हम सोचेत छलू जे हरियाली बढ़ला स केवल सुन्दरता नहि बढ़ल छै बल्कि मानसिक शान्ति सेहो घटैत छै
हाँ प्राकृतिक मनुष्य तनाव कम करबाक सबसे प्राकृतिक तरीका छै
हमरा लागैत छै जे हर व्यक्तिके अपन जीवनमे किछु हरित आदत आवश्यक अपनाएब चाही
सहीक सही बात छोट छोट प्रयास जेका पेड़ लगाइन कचरा अलग कराइन आ पानि बचाइन बहुत सन्द असन्दर छै
हमरा विश्वास छै जे हम सब जिम्मेदारीसँ काज करब पर्यावरण सुरक्षित आ सन्तुलित रहत
बिल्कुल प्राकृतिक बेचइ हम सबहक भविष्य के बेचनाइन जेका छै आ ई काज हमसभ मिलिके करि सकैत छी
हूँ श्याम जी पर्यावरण संरक्षण मे ओहार एक महत्वपूर्ण पहलू छै जे विधिता जे धरती पर जीवनक संन्तुलित बनाबैत छै
बिल्कुल जंगल पशु पक्षी आ सूक्ष्म जीव सब मिलीके पूरा परिस्थिति तंत्र के चलबैत छथि
कहली हम सोच कहली हम सोचै छेलू जे जखन कोनो प्रजाति समाप्त भेल जाइ छै तखन पूरी प्राकृतिक सन्तुलन प्रभावित भेए जाइत छै
सही कहलियै प्रत्येक जीव अपन भूमिका निभाबैत छै चाहे ओ छोट हो या पैघ
हमरा लागैत छै जे जंगलक कटाइ एहि सन्तुलित लेल सबसे पैघ खतरा बनि गेल छै
हाँ क्यूंकि जंगल केवल पेड़ नहि होइत छै बल्कि बहुतो जीवनक -क घर सेहो होइत छै
सच कहलू तू जखन हम पहाड़ या जंगल देखैत छी तखन मनमे एक अलग शान्ति आ आनन्द होइत छी
बिल्कुल बिल्कुल प्राकृतिक मनुष्यकके मानसिक आ शारीरिक दोनो तहत से लाभ पहुँचबैत छै
कहली हम एक डॉक्यूमेंट्री देखलूं जे जलवायु परिवर्तन कारण हिन्दन तेजीस पिघलाइ रहैत छथि
हँ ई बहुत गम्भीर समस्या छै जे आने वाला समय मे समुद्र स्तर बढ़ा सकैत छै।
हमरा लागैत छै जे अगर हम सब आब ध्यान नहि देब तऽ भविष्य पीढ़ी लेल स्थिति बहुत कठिन भऽ जायत
बिलकुल प्लास्टिक सही निपटान नहि होयबाक एक बड़ा पर्यावरण नया खतरा बनि गेल छै
बिलकुल बिलकुल कल्हि हम सोचे छेलू जे अगर हर व्यक्ति प्लास्टिक कम उपयोग करत तऽ स्थितिमे बहुत सुधार भए सकैत छै
हँ व्यक्तिगत जिम्ममेदारी बहुत महत्व पूर्ण छै सामूहिक बदलाव ओहि से शुरू होइत छै।
हमरा लागे छै जे इस्कूल आओर कॉलेज मे पर्यावरण शि क्षा आओर मजबूत करबाक चाही।
सही केलिए जखन बच्चासभ शुरूसे सिखत ओ भविष्य मे जिम्मेदार नागरिक बनत
सच कहलू तू पर्यावरण संरचना केवल नियम नहि बल्कि एक जीवनशैली बनबाक चाही।
बिलकुल जखन आदत बदलि जाइत छै। तखन प्रभाव स्थाय होइत छै।
कल्हि हम एक विचार पढ़लु धरती हमरा सब से नहि हम धरतीसँ छहि
ई बात बहुत गहरी छै ई हम सब केँ विनम्र आ जिम्मेदार बनाबैत छै।
हमरा विश्वास छै जे हम सभ मिल केँ प्रयास करब तऽ प्रकृतिक फेर सँ सन्तुलन भऽ सकैत छै
सही कहली प्राकृतिक केँ बचाइन हमरा सबके कर्तव्य छै आ ई काज एक व्यक्ति नहि बल्कि पूरा समाज मिली केँ करि सकैत छै।
हुँ पर्यावरण जी पर्यावरण संरचना पर एक आउरो महत्वपूर्ण बात छै जे जलवायु संन्तुलन केवल एक देशक जिम्मेदारी नहि बल्कि पूरा विश्वक साजा समझौदारी है
बिलकुल वायुमण्डलमे कार्बन डाइऑकसाइड बढ़नाइन पूरा धरतीक तापमान केँ प्रभावित करैत छै जे सीमा पारक समस्या बनि गेल छै
कल्हि हम सोचैत छलू जे अगर उद्योग आ वाहन सँ मे स्वच्छ ऊर्जा उपयोग बढ़ाओल जाय तऽ प्रदूषण मे बहुत कमी आनि